बहुत हँ
कनेक्शन मतलब लाइन ओमे त ई भऽ गेल छलै ह विच्छेद भ गेलल छल विच्छेद भगल छलद आ तऽ ओ हरिद्वारके बारेमे किछु अहाँ वर्णन क कऽ रहल छलहँ।
हँ कहलहु जे हरिद्वार जे हम जखन दिल्ली से अबे बेर मे ई सब तो ओवे बेर मे भेल हमरा औवे बेर में जखन हमरा इच्छा भेल कनि हरिद्वार से अपन कनि घुमि फिर ली हँ तऽ ओतय ज गेलहुँ तऽ फेर हरिद्वारमे जााके नहेलहुँ सोनेलहुँ गंगाजी मे खूब सुन्दर नाक मुइन कऽ डुमकी सभ लेलहुँ। सभक नाम से तऽ ओतऽ सब भेला के बाद कहलिय कि पाप ताप कटेलहु नहा धो के। के लोक नहि कहै छै गंगा नहाऊ तऽ पाप कटत। तऽ ओ सब भेलाके बाद प्रसाद उसाद फेर कहली जे जा छी सुनबामे आयल जे मनसा देवी के मंदिर छैय।
हूँ।
कओ भेलखिन जखन तखन नहि भेटबनि ओहो खिसिया जेतै तखन
हू हू ह ह
संनकली
ह्म ह्म ह
लगभग पाँच दस किलोमीटर के फासले पर छैय दायरा मे छैय। तऽ ओतऽ गेलहँ। ओतो हम गन लिये ते लगभग अहाँ के साढ़े सात स से आठ स से ही ऊपर में चढ़ऽ पड़े छै चूँकि पहाड़ पर छै
मनषा देवीमे
हँ मनसा देवी मंदिर मे पहाड़ के सबसे उच्च शिखर पर छथिन हुनकर मंदिर अभी हँ अभ भीड़ जे देखबे की अहाँ के बैद्यनाथ धाम मे देवघर में रहे छ ओनाए प्रचं्ड भी हा हा उड़नखटोला सेहो लागत हरिद्वारे मे पडइये उस लगभग अहाँक दस किलोमीटर आगू
अच्छा अच्छा हँ हँ
पचमे ओतऽ जायके लेल ओ सवारी रहै छै अहाँ जाउ लेकिन तैयो अहाँ की कहै एकटा जगह पर अहाँ उतारि देत ओतयसँ लगभग अहाँके किलोमीटर आगू चलय पड़त लेकिन अह पहाड़ पर चढ़ पड़तहाँके पहाड़ पर प सीढ़ी के खाच बनायल छै पहाड़ के काट के आ तऽ सुलभ को देलके हँ तऽ ओहिपर हम चढ़लहुँ गेलहुँ तऽ हम गान लियै कहै एक बेर गानि लेलियै कतेक सीढ़ी छै तऽ लगभग साढ़े सात सए आठ सए लगभग सीढ़ी छलै आठ सए लगभग सीढ़ी छलै
ब साढ़े सात सए आठ सए ऊपर चलब पड़ै छै
मान के छल ने आठ साल के लगभग मसरीही छलै ओसेही पर चढ़लहु तकर बाद पन्द्रह मिनट आगू चललहु तखन ऊँच शिखर पर जे पहुँचलियै पहाड़ पर नीचा मे मनुख सब एकदम चुट्टी पिपटी जेना रस््सी चुट्टी छोटका नहि होइ छै केना बुझाइ आ बुझियौ कते ऊच छै ओ जखन चढ़ली तकर बाद गेली तहन ओतय जाकऽ दर्शन केलहुँ एकटा गेट से जाय बालला एकटा गेट से अबै बला आ दू बजे के बाद पटबध भऽ जाइ छै आ अहाँ आ ओर घुमबा फिरबाका छै ओहिके लेल जगह बनाल छै अहाँके अथी वला की कहै छै उड़न खटोला से जाउ कतेक लोकन के देखल उड़न खटोला के डिब्बा जेना बनाल रह छै रामोरा मे रहिय इन्द पूजा मे बनाै छिय ओहिमे बैस के उड़िक चलि जाउ आ उड़िक हुनका ले छनि कि जिनका मान कऽ चलू नहि चलल होइत रहै छनि बेसी एबड़े व्यक्त सबजनाब हेलो
ओ
हम हास तख युव अवस्था मे छै वृद्धि जखन भेला तऽ हुनका लेल
प ओ उषा उ लनपर
ओहिप टा सुरक्षा कर्मी रहलथि हँ ुनका आराम से डिब्बा मे रख देलखिन बैसलथि ओकरा आगू से बंन्द केलथि हँ, मशीन लागल रहै छै अपन आराम से चैल जाउ आराम से ऐब जाउ, अपना सबके ददाजी खिस्सा में सुनबै छला उड़न खटोला पर अबै छै आ चैल जाइ छै। आ सही मे उड़न खटोला पर देखलियै अबै छै आ चैल जाइ छै बहुत सुन्दर
देख के मन आनन्दित भऽ गेल?
आनंदित भऽ गेल हमहूं घुसलौं की, कहलियै एलौं फेर भाग भेटे- नै- भेटे के कहलक चलू बिदा हौ एक बेर टहैल लिय। एलौं तऽ किये छोड़ी एक से टाका ले छै ओकर टोकन कटनाय अहाँ के बैसा देलक और चैल- जेत ऐब- जेत।
ब न अहाँके गपप सुनिक ब मोनन आनन्दित भेलन रे पुदा हाब हमरा यात्रा के ओर- ओर जगह यात्रा के जे केलहुँएं
हँ-हँ
तै के वर्णन करब। आगू बुझलिऐ आ अहाँ से जे स-सम्पर्क करै छी आ- अहाँ के जे एत्त स ज गप सुनै छी
हम तऽ कहब जे एक बेर अहूं जे जना बनाउ आ चलू, दुनू गोटे कहियो भेंट-घांट हेबै तऽ चलब।
निश्चित-निश्-निश्चित बनेब आ हमरा अहाँ क घुमै फिरै बला लोक छी कते जगह गेलोंहें- एलोंहें। आ अइ सब चीज में पूरा नीक लगैये? आ अहाँ-अहाँ-अहाँ स ई सुन ई हमरो बहुत सुन्दर लागलहे, ई सबजे मन भऽ रहल ऐ।
जीवन मे सब काज- राज एमहर होइ बे करै छै लेकिन एक बेर टहलनाय- बुलनाय तीर्थ यात्रा केनय टहैल बुल्क के देखनाइस सब चीज के दर्शन केनाय दार्शनिक ओत छै कि दार्शनिक जगह सब छै एक से एक पर्यटन स्थल सब छ इंडिया गेट इंडिया गेट पर गेलौं बड सुन्दर व्यवस्था ओत अहाँके लगबे ने करत जे हम आनठाम एल छी आ ने जाय के मो- ओ- मोन करत ओतुका प्रांगण से।
बहुत नी, बहुत सुइन के मोन
हेबे करतै।
बहुत- सुन्दर, बहुत- सुन्दर। एनहिएं-एंँ यात्राके योजना बनबैत रही, यात्रा करैत रही आ हमहूँ सब बीच- बीच में यदि समय निकलत
हँ-हँ।
अहाँ के संगे कतौ-ने-कतौ यात्रा ते करबे करब।
हहं एहि बीच मे कतहु गेलहुँ कि नहि
एहि बीचमे तऽ हम एखन बहुत एतय नहि केलहु हेँ लेकिन किछु दिन पहिने केयने छलहुँ तकर हम अहाँके पूरा बीच-में करब हमर अबंबर में।
हँ, हँ, एकदम-एकदम-एकदम, एखन तऽ आब रात्रिो कनि बेसी भऽ गेलै हेन।
हँ चलू, ठीक छै, ठीक छै।
रखै छी ते
हेलो।
हँ, हेलो। ठीक छै तै रखै छी।